छैय।
हँ ठीक छै।
की सब होइ छै यौ।
आवाज किया कमअबैया अहाँके यौ
कि सब होइ छाय
हँ होइ तऽ ठीक छैइ तहन स्पीकर पर आवाज छलै तऽ बढ़िआँ अबै छलै ऐखन कम अबैया।
आवाज आब ठीक आब।
पता नै काँन मे लगब पड़तै हँ ठीके छै। जाईया अवाज सुनलियै एकर। सुनलियै एकर गप सप।
हँ सुनलियै।
हँ एकर तऽ हालत एकर तऽ हालत पेंचर पेचर भ गेलै।
अरे अहाँसब नै चिन्ता करू एहि लए हम ओकरा अहाँके ततेक नै पढ़ा देबै ने ओकरा। जे ओ ई अहाँके अपने मोने कहतै ठीक छै चलू गुंजेशस हम अही संगे जायब।
आ नई ओ दऽ जे कहलियै बियाह वाला कार्ड दऽ।
हँ हमरा तऽ डर होइ छलै ओ। वला गप नै कहि दियै जे बौआ वला जे कहने छलौं पढ़ेतै से।
उपर लेवलके भऽ गेलै न।
बहुत एहन गप छै जे हमरेताक।
हँ ई ई ईगब्ला। लड्डू वाला कहलीयै तऽ कनि सकबकेलै आ जहने ओ गप। कहलियै कि फुक फुका गेलैय।
आब ई हमराप फोन करतै तहन त हमरा पास एखन ब्रह्मस्त्र छै। जेकि एकरा हम कहबै हमरा कहतै गूंजे
सब गप तऽ किया ई। लड्डू वाला गप मे आओर सब रहबे करै ओत अी दूटा तऽ नै रहियै कि अीही दूटा रहिये।
हमहि तीन टा रहीयै है।
ओ अहि तिनु रहियैया नै तऽ तंग कहबै लड्डू वला गप। त कभ लडू कला शत्रु धन अपने बजले समान समारोहमे। आ बियाह कार्ड वला गप ककरो और कहने रहै। हँ तऽ कहवै ओ शत्रुधन बाजल रहै ओ तऽ कहने रहै हमरा तऽ काडो देलक तयौ हम नै गेल रहिये।
कह नै एना नै कहबै कहबै की से कहबै की शत्रुघ्न से समान समारोह में कहले रहे कहू जे हमरा ले कबूलो केलक आ ओकरा बेचारा केँ नै भेलै। सब स लड्डू चढ़ हाँ तऽ हम सब लड्डू चढ़ेय लए गेल छलियै तऽ कहलियै तेपर तऽ तैय पर गुंजेश कहलक अहाँ वियाह में किया नै। गेलियै कहलकै यार हमरा स‌। तऽ गलती तऽ भेल किएकि तऽ हम तऽ अहाँकेँ से कार्डो दै लए हमरा ओतऽ आयल छलै लेकिन।
तैयो नै गेली हऽ एकदम सकसका गेल छलैय ई। एकदम आब हमरा फोन तोन कहाँ करतै अब ई हम बुझै छियै। अब ई नै कर फोन आब ए कनि हमरा कते दिन फोन नै करते तहन करब अकेले में अभी नै फोन कर
नै हम रहबै न आब हम एकरा फोन कऽ देखलियै आम अहाँकेँ कहै छनै न हम एकरा पोलहालेबै एकरा पोलहा लेलियै। आब एकरा कहबै जेकि अपना सब चलब हम अहाँ केशव विशाल चारू आदमी।
पा ईहे छै की छै ने पानी दए दियौ पानी दय दियऔ इहाए इहाए जे छै पानी दए दियौ।
कथी कऽ खुशी में पाइ खर्चा करू से हमरा कहूँ अखन कत नै नौकरी लागल ए नै किछ भेल है। पाइ रहबाक चाही न ई सब चीज करय लेल तहन अहाँकेँ मौसम केहन ऐछ यै
हँ मौसम कऽ रौदा ए कनि मनी।
आय तऽ पैन भोरो में पड़ल छलै।
भोर में कहाँ रातै में अधा राइत से जे भेलै केशव केँ फोन कयने छलियै कहलिये की किछ भेलै कि नै इहै सब दऽ
हँ
कहला जे ओ तऽ गुंजसे कहत की केलकै कहाँ किछ होय छै। क नि ओ बतियायौ लेलियै भेबै नै केला तऽ कहै यऽ नै। उ कहैले बाह एहना अहाँ बैसले रैह जाएब ओकर नै केले रहे चालू।
ओकर चा अथिवला चालू ने भेले हम अहाँ कऽ करै छी एखन ओकरो चालू भऽ जेतै। कहिया ओकरो भऽ जेतै कहिया हऽ अपन। कनि समय लगै छै वहाँकेँ तैय दुआरे।
की सब बनलै ‌।
भोजन वैह आलू सोयाबिन कऽ तरकारी भात बनल छै। से जायब नहायब कपड़ा धोब कपड़ो आएं हऽ कपड़ो नै कपड़ो नै धोलौ है दू तीन दिन ओइ दिन रात में एलौ से भिजलाहा कपड़ा ई छलै है। काइल वला या आय वला या नहैव तऽ फेर कपड़ा धोअव हँ।
हमू उहै करै छी एक सप्ताह तक नवका नवका कपड़ा पहिरलु एक सप्ताह सप्ताह में एक बेर धो लेलौ भैर सप्ताह केँ
तै नै हमरा आइ खत्म या आब आब नै ए आब हमरा आइ धोबे पड़त।
कीनम।
धूऽ कपड़ा लत्ता केँ हमरा शौखे नै या बुझलियै।
ई चीज हमरो ऐछ शौख नै ऐछ तहन केओ जे आइन दैऽ यऽ न।
हाँ बस ओएह बड़ बढ़िया हाँ-हाँ। ई होइ छै न आब न नवका शर्ट देखै छियै लऽ लै छी जींस देखै छियै लऽ लै छी। हमरा ई सबके शौक नै यै अपन जे पहिर लिय भऽ गेलै बात खतम के ओ।
बात खतम छै यौ हमरा अहाँके विश्वास नै हायत दू हजार बाइस मे एकटा कपड़ा लेलियै उ अहाँ के ओनाही के ओनाही राखल छैय ओकरा एक
हाँ अहिना रखले रहै छै आ कुनो -कुनो शर्ट की कुनो जींस एहन हयत जे पसन्द पड़त ततेक पहिरबै ओकरा ततेक पहिरबै जे छह महीना अहां के लागत जे फाट अथिए भऽ गेलै ओ रंग उड़ि गेलै चैल गेलै पुरान भऽ गेलै।
अहां। आ हमरा आइ ठीके कहै छि बाइसके कपड़ा छै एखन तक ओकरामे हम किछ नै केलिया आय ओ नै जीन्स छुअलीहै ने शर्ट छुअलीय हँ।
तहन स्टेटस लगेबै की विशाल भाईजी लगेला हए।
नै नै हम ओ नै लगबै छी आब अहीँ दुआरे हम नै लगबै छीयै
हँ अई दुआरे की ई ओनाहे किया लगेबै ओना हिये जुटे अपन लिखै छथीन सब स्टेटस लगा लेकीन सब की लगेतै भेल रहितै तऽ एकटा बात ओ गेल रहए कि पहिलुके एक बेर आर गेल रहै की कर लए ओ जाइ छै दार्जिलिंग
से नै छै एकर जे मकान मालिक जे छै न से एकरा लऽ क जाय छै अपन बैसा लेलक गाड़ी छै अपन त एकरा बैसा लेलक एकरा लऽ कऽ गेल घुमबै लए ई अपन घुमि फिर कऽ चलि आयल
किया तऽ ओ किया घुमबै छियै एकरा लगाक
बल ई बच्चा के रखने रहै छै
इस्त्रगण छै कि
ई बच्चा रखने रहै छै अपनच्चा के रखने रहै छै तऽ बच्चा एका संगे खेलाइत रहै छै छोट बच्चा छै
ओ कहितौं किछ किछ लेकिन कहब नै कहब बादमे तहनऽ हँ सब बच्चा जे की खेलबैए से अई
हँ कहब कखनो फोन कऽ कऽ
एकरा किया लऽ जाइ छै दार्जलिंग घूमबै ला से
ओ कहब कखनो हमरा फोन क क हमरा हम जिज्ञासा बढ़ि गेल जे की गप छै आखिर जे हम नै बुझलियै अहाँ बुझि गेलियै एतबा काल मे
आब ओ जे छै पबन लेकिन आब टेंशनमे हेतै एकदम
देखऽ केना पता चललै एक हो न हो एका शक हमरा ऊपर जाइत हेतै
हँ त अहाँ तैं हम सम्हारि कऽ बजलियै न एको रति अहाँ पर नै आबऽ देलियै उदाहरण सही दऽ कऽ बजलिया न
आ देखलियै काड वला गप केलियै तऽ एकदम ह नै ह नै झूठ गप नै नै
नै ई जाइ छलै ने अपन मामा गाम तऽ मामे गाम से पन इमहरे घुमलै दऽ देलकै इ एहन आदमी एहन रौद कह कह कौआ मे आयल छलै एक्को बजे कै तैऽ चलू पवन भेट घाँट कऽ लियौ सबसँ उहूक अपन चलि अबैत रहल वापस
बनियै अच्छा अत्यचार के जेेहन एकरा भेलै एकराे मनु्य त ई मजर नै करै छै जेकरा देख नहि रहल छी तकरा ली एकदम जान परान गवार
काल्हि चलि जेतू ओ गेले हे यहाँके मधुबनी किछु किछु सामान ले
के
वएह शत्रुघ्न
आइ जेतै काल्ल जेतै
हँ आइ किछु किछु समान बाँंकी छलै त आब आइ चलि जेतै काल्हि
ओ
से सब छै
बढ़िया
आओर कहियौ अहाँ
आऔर की सब आऔर बढ़िए छै ए तन तऽ
अहाँके गप समय एकटा चीज भेटल क्लू कखनो अगर किराया घर मे किछु नहि रहत आराम से चूड़ा दही खाउ
हँ चूड़े दही दही पौड़ देने रहियै। अपन चूड़ा दही दिन में खा लेलखिन ह।
हूँ।
ह
ई चीज अपन सही भेल अपन फेर एलियै तऽ खेनाइ बनबऽ परल
नहि राति भगैल बेसी ने बनेने रहथिन अपन जेना लिन बनबे रहथिन तहाम तऽ हँ ताम खेलियै कहा हम खा लेन रहियै बिरियानी कनीया के लक अढ़ासे स ग्राममेघढण्ढायढणढाय हुए आब हेतै पानि तऽभिज जायबलेकिन तैयो आधा किलो मारितिलियै नब्बे रुपआ के लेकिन पैंतालिस। फेरअढ़ाइ सए ग्राम मारलियै लपलप आ। किलो हिसाबसँ दै छै ने बिरियानी।
हुँ।
एक सए अस्सी के किलो।
हु यौ झंझारपुरमे एक ठमा बड़ सुन्दर बिरियानी दै छै अरविन्द बिरियानी कऽ कऽ।
कतऽ।
बड़ सुन्दर झंझारपुरमे भाईजीसँ हमर दसो बजे रातिमे कखनो प्लान बनै छै तऽ चलि जाइ छै।
झंझारपुरमे तऽ झंझारपुरमे कतऽ हबे केकातमे ई कोन चौक तऽ छै।
कनियाथि छै हाइवे स उतरिका के छै।
ह ओत।
प्लान बनै छै कखनो निकलि गेल।
अच्छा अच्छा अहाँके बरियात ल चल ब नवम्बरमे उम्हरे। भाईजीके बियाहमे बरियाती लऽ चलब अहाँके।
किया ठीक ठाक भ गेलै।
हँ लगभग।
हु कतऽ कोन गाँव भेलै।
उमरे झंझारपुर दी छै पता नहि
हु नहि बहुत बढ़ियां खुशखबरी हमरा दऽ देला एखनसँ आशा आशीमे रह
त अहााँ सब के मोबाइल तोबाइल जब्त करबा लेबै स्टेटसजोरै लगेयलै बरियाति गेल छलौ मेसेज हमराजान के पाछा पैड़ जायत ककरा छोड़ियै ककरा लऽ जइयए।
नहि नहि अरे अथि के जोड़लासँ इह तऽ दिक्कत भ जाइ छै केकरा छोड़बै केकरा लऽ जेयबै से कहू।
न न दिक्कते छै ने ककरा एहिमे कहते ककरा नहि कहते पवना के नहि कहबै तऽ ओकरा नहि कहलक लेकिन हम कहबै तऽ नहि होये।
नय नय एहन काज। जेमे केगो सामने वला के पतो न चलै। आ काजो भऽ जाय खालि संजोगसँ आब हमरा पता चलि गेल तऽ आब हम।
बात मे तऽ कहबे केलहुँ हे तऽ अहाँके तऽ कहबे कयेलहुँ हेँ। पता की अहाँके चल गेलहु कहबै एहिमे कुलदीपा देखै छियै। कुलदीपास के तऽ कहऽ पड़त कहबै आब रहे या नहि रहे सुरजा कुलदीपा।
नय रहत अहाँ
हँ तऽ कहबै सूरजा के कहबै ओकर बाद अजया। अजयया के कहबै अजयो आयत कि नय जे भी एकटा गोतम। गौतमा के कहबै एकटा अमरेश के कहबे एते ते छैये चार पाच टा आब जे छै। जे रहेै न रहे।
देखियौ हम अहाँकेँ ओहिमेसँ कहि दै छी अहाँकेँ एकटा कुलदीप नहि अयत। आ बकी रह सूरज त ज अखन से नय कहबे ने सूरज कि तऽ ओहि टाइममे अगर ठेकाा कऽ कहबै तऽ ओहो नहिए एत
हँ तऽब एखन डेटे नहि कोनो फाइनल भेलै आब देखा सुनी हेतै तख डेट फाइनल हेतै तऽ हँ हँ हँ बुझलियै तऽ तखन हम किये कहबो क के बिधानसभा के पन्द्रह एक महिना पहले कहबे ने एते तारीक के ठीक भेले ईहा से
हँ।
ह ह हमहुँ अपन काजो हमर भ जा छै कहियो देलियै से नहि च भाय जे भी कहबै दुर्गा पूजा लगा क ते न कुलदीपा ते एत हमरालगे दुर्गा पूजा मे तऽ फेर रहिय जात जैत थोड़ी
नइ ऐत दुर्गा पूजा मे
ए दुर्गा पूजा छोड़ा देखबै
हमरा कहैया
या के कहबे करबै तइ के बाद अजया के कहबै ओ तऽ शायद जे भी गाम एहि बीचमे यदि आयल रहल तऽ छठि तठि मे तऽ रहत तऽ ठीक छै अमरेश के कहबै
चारि
चारि गोतमा एकटा कहबै पाँच
पाँच आ केशव के किए छोड़ि दै छियै केशव आ
बोलबा कहबै एकटा सात
आ के सब
आ केसव एकटा हो गेलै आर्ठ नय अच्छा ठीक छै हँ इम्हर शिवममा जे फेर च गेलै पाँच दही वालला ओ तऽ
हमरा आदमी
हमरा आदमी तऽ ओहै
हँ केकरा अहाँ छोड़बै एनाहिते जे हम लिखियै अहाँकेँ दीदी बियाहमे तऽ लिखला कऽ बाद हम देखियौ अगर एक सै आदमी छी तऽ ओहिमे पन्द्रह आदमी हमर
हँ एहिमे ककरा छोड़तै ककरा लेतै आदमी दिक्कत से छै यार तैँ हम ओहन ओतेक सभसँ बनबिते नय छी आब माइन लिअ सत्यम हमरा बजेलकै सभ आब यदि हम जैतियै हमरा कहऽ तऽ पड़बे करितै
कहऽ पड़तै हँ सही बात छै आ वैह छै अहाँके तऽ ओ अहाँके वैह भऽ जायत जेकि देखियौ अहाँकेँ एकटा सुविधा हैत बलम नइ हैत बलम तलम ईसभ केओ नइ हैत बुझलियै क्याकि ईसभ हँ आरे एकटा गप्प कहै छी ई सब तऽ रहतै डिप हँ जे जे नइ ऐत ओकरा अरबैध कऽ कहबै
लेकिन यौ कोन छै दु चाइर दिन लऽ छुट्टी लऽ लै ट्रेंनिंग मऽ सँ
मतलब अहाँकेँ कोनो भारि बात नय छै केनो घर दुआइर घर दुआरि देख कऽ घर दुआरि देख कऽ गेल छी कहते नय नय नय विशाल भैया केँ बियाह छिये दु दिन लऽ लै छी बरियाती हेतै तऽ टपे नय नय नय नय ओ हमरा रिक्स नय लेबाक य छोरू वे आर ओते हमरा नय अथि करेबाक हँ - हँ
हम अहाँके स